चाल गोलै छै।
नीके रहू कि हाल
बढ़िआ बढ़िआ। अपन
खेनाइ तेनाइ बन खेनाइ बनलै कि नहि।
न बनल छल मछ आने छल
ए अपना एहिठाम के तऽ मिथिला के तऽ माछ एकदम प्रसिद्ध छै। एकदम ह ह
बनल
हू।
अी बोलै।
हमरहूँ आइ माछ बनल हे
ओ तऽ बनलै
माछ बनल हए तहो छोटका माछ बनल हए
छोटका माछ नहि
हँ नहि पोठिया वाला माछ आने छलहूँ हे
कि आयल छलै
ह्म अपना गाव के एखन हँ अपना गाव के पोठी खेलियै।
कथी चूड़ा मे मिल कऽ भूजल खेलहुँ
चूड़ा अपना एहिठाम के चूड़ मुरही। ह। सुंन्दर लगे छै अपना एहिठाम के तऽ बाप रे चूड़ा के तऽ जवाबे ने छै।
म अपन कते नीक लाग रह छै मोटे मोटे मिठास जेना लाग रहे छै
ह तते सुन्दर लगे छै अपना एकदम के मिठास
पाकि लेबै त
आय बाप रे ब ए पी म अंडाल रहै छै तऽ और सुन्दर लगे छै ह अंडल के ह अंड माछ के तऽ एखन जवाबे नहि छै अपना एहिठाम मे आ
इत पच छल ने बे छलै
अपने बनेने छलियै ये
अच्छा अच्छा अपने बन।
अपने बनेने छलहुँ।
ह अ तहन तऽ बढ़िया
पोख बढ़िआ बनल छलए प कहाँ खेलहुँ हे एखन
तन खेलबा।
नहि पहिले पप्पा खेता माँ, माँ खेथिन
अच्छा अच्छा ताहिके बाद हैं नहि नहि तऽ। तरल खेलत है आ नहि खेलत है
हे
ह तल खेल ह सभगोटा न अथ बड़का माछ छै ने।
हू।
जीवते माछ
एतहूँ तऽ जीबिते छलैएहाँ आ से पानि भेल। आ पानि भेल छलए ओ आ पानि। हँ अच्छा ओ आ आड़ि कातमे छै ही वला लगेने छलए एदम माछ हँ पोठिया।
के कऽ डोका छलए
तऽ डोका तऽ डोका तऽ आऔर न खोज डोका अखन अपना एहिठाम के। पानि मासमे डोका
बड़ नीक लागैत रहियै आ अथि छलै डोका छल एकदम जीते जीते काकोड़ मिल गेल ओकरा
काकोर बढ़िया डोका बढ़िया अपना एहिठाम के एखन पानि के समय मे एखन तऽ बरसात के समय मे। खेत के रोपनियो से बड़ सुंदर लगे छै
हँ आके कात कऽ खूब छल
आ रो रोप एखन जन सभ जे अपना एहिठाम के जेग एखन धान के रोपनी चले छै बड़ सुन्दर एकदम बड़ बढ़िया एकदम। भानक तऽ पूछू ने आ देख कऽ तऽ ह हँ अर आउ आ मोटका रोटी आ नून तेल मिरचाई पियौज लऽ कऽ जन स ने खाय मे मजा आबै छै खेत मे एखन
खाना
आइर कात कात मे तऽ हँ आयर कात मे तऽ तते सुन्दर लगै छै एखन जे एकदम हरियर हरियर ह ह हरिहर हरिअर अपना मिथ् मिथिलाके तऽ हँ मिथिलाके तऽ छोट हँ मिथिलाके तऽ अजीब छै बहुत नीक मिथिला एहन तऽ कतौ छैहे नहि अपनासभ ओहिठामके एकदम अखन हँ बरसात के चमय छै अखन हँ एखुनका तऽ अथी छै ह ह ह ह खार तऽ ब बहुत सुन्दर छै एखन आ अंडेऽल वाला जे माछ रहै छै ह अंडेल वला माछ त ओकर स्वादे अलग छै आई तऽ अपनासभ अपनासभ एहन अपना सब एहन के माछ के कतौह छैहे नै एहन नीके नै लगै छै
तऽ आर निके
स्वादो स्वादो बड़ सुन्दर एठाम के माछ के
हमरा सबके माछ के जरूरत पैड़े जाइ छै बियाह स लऽ कऽ तऽ
आ तै पर स इच्चा मास तऽ पूछू नहि एकदम बाप रे बाह एहिमे मुरही कनि
तऽ अहाँके गाम
पोलुआ हमरा एहिठाम नेपाल कनि नजदीक छै ओई लऽ कऽ मिथिलाञ्चल मे आहां पोलुआ हँ पोलुआ अहां
नया खाइ छी पोलुवा तोलुवा
पोलुआ हाँ हमरा एहिठाम पोलुआ बल्डिंग बनैया एकदम छील कऽ एकदम
हूं केना खा
ओ बापरे पोलुआ एकदम छी एकदम रहै छै मिथिलाके तऽ इहो एकटा अथि ये छै ने
हाह हूं पोलुव आहाँ सब दिसन चलै
रे ओ छागरके उएह गरम पनि कऽ कऽ ओहिमे हरैद नून तेल लगा कऽ ओकरा बनेलक त बड़ सुन्दर लगल ओकर एकदम छल्री वालला एकदम हँ तेल जकाँ
अपने बनबै छी आंहा
नय अपने नय बनेलउ ओइठम बनबै बला बनेलैथ हँ तऽ ओहिठाम ओकरा सब पैकारसँ खरीदलहुं ओ एक किलो दू किलो
की
माछ तऽ अपने बनेलहुँ हें माछ तऽ अपने बनेलहुँ हें अंडा वला छलए माछ ओहिमे की छै पहिले तऽ अहाँके ओकर पूरा पित निकालि दियौ ओई मेका जते पी पीरा छैे पीतने हँ पीत निका किया नहि ओकरा दाबि दाबि कऽ सबके पीत निकालि दियौ पोठी माछ के छुटकागे आय बाप रे आ ओहिके बाद लहसुन दियौ धोोक धा क एकदम पूरा तेल लहसुन कनि हरद मिला क ओकरा अथी क दियऔ तकर बाद हंँ गरम करू तेल दियऔ करु तेल मे एकदम जाकर कनिकार ई जाक कनि छानियों छैयन के एकदम करक ऐ हम त छौकै छियै लास्टमे जे र रस होइ छै ने ओकरा मेथीसँ छौकै छियै हमसभ हँ ओ त हँ ओ बड़ सुन्दर लगै छै चौकला हंँ
आंन बरतंन मे छौक लाहँ हेतैय
ए नह नह मे मेथी दक छौकला अहा बड़ सुन्दर लगै छ
उ छैत हमर छैत काकी ओ खुब बनबै छैत ओत
हँ नहि नहि को कैरका नहि हमसभ त मेथी द क एकदम छौकलहुँ आ हँ लास्टमे बढ़िआँ जका एकदम बनेलहुँ हँ मेथी वालला छोकलहा अहाँ कनियौ बनबियौ अपना एहिठाम के बड़ सुन्दर लगै छै हँ हँ अना नयै बड सुन्दर लगै छै जेए बड सुन्दर एकदम ह ह ह आ सेरसो आ पीरा वाला सेरसो य लाल वाला सेरसो
नहि आहँ मने हम
नहि नहि हमरा त पीअर बला हँ जेक हँ बरिया अपन खेतक त बढ़िया रहे छै बड़ सुंन्दर रहै जे अपनत हंँ जवाबे नहि छै हँ हँ भजाइ छै हमरा त कनि जन के खेत मे केने छेलत हे त सेरसो देने चलैत हैत ओ सरसो हँ ओहम क हमरा सबके कभि एकटा पाँच कट्ठा मे केयने छले त उएह छओ सात आठ किलो देने छलैथ त सरिसो पीरा हँ
पहिले हमर काकी जे छथिन
क हब
अप छथिन जे
सरसो फरड़ैयए ओत बरिया जका हँ हँ हँ ओ ओकरे हँ हमसभ देने छियै ओकरे अपन करैए खेती त आम त बढ़िआँ आमो भेल छल आम त एकदम भेल छलय आम त आ मालदह आम के त पूछू नहि मालदह आम अपना एहिठाम के दोस सबसँ नीक आम छै एकदम हँ हँ हँ
ओ त काँचे छल त कि करबै तैयदुआरे छै
आ काँचे मे अहाँ अनने छलहुं हें काँचे मे बिहाड़ि उठल छले ओहिमे हँ ओहि आम के काटि क हंँ फाराचार अ पटुआ अचार कुच्चा आचार से बनेलो हैं आरामसँ
आ किछु किछु पाइक गेल
नै नै नै हमरा एहिठाम हँ कनि काकियो काकियो सब देलियनि आम कनी काकियो सबके देलियनि कच्च आम तऽ हँ हँ तऽ ओहो सब हुनको सबके देलियै तऽ बँटलैथ ओहो सब बाँट कह सब अपन अचार प्रचार बनेले थ हँ एकदम हँ हँ हमरो सबके हँ दैलैथ हँ दैलैथ हँ दैलैथ काकीसभ हँ काकीसभ हऽ सरसो दऽ कऽ दै छथिन आ सरसो वला आचार तऽ और सुन्दर बनैत छै स्वदगर लगै छै आ ताहिमे पटुआ के एखन समय छै पटुआ केँ द दाहा पटुआ केँ साग हँ ओकर तऽ पूछू नऽ पटुआ केँ साग आ तीसी भीजीग आ तीसीऔरी तीसी केँ ओ हमरा बड सुन्दर लगैय
ऐ तऽ हँ तऽ हमहुँ सब एहि बेर माँ केँ कहलियै कनि बनाउ हमरो सबके देब तीसऔरी एकदम तऽ माँ कहलक ह ठीक छै बनेबै
ल
हँ तऽ तीसऔरी कऽ हँ और अहाँ सभके कहियौ और सभ पप्पा माँ ठीक छैथ हम बढ़िआँ बऽसभ बच्चासभ सब ठीक एखन बुदुरुक सभ केँ हँ बुदुरूक सब तऽ बढ़ियां छै पाइन अखन भऽ रहल ये छोटकियो - - छोटकी बचिया एखन पचमी क्लास मे गैलैथ है पाँचमे हँ सरकारी इस कुल मे लिखेलियै है तऽ नितीश कुमार कहलखिन है
साइकिल दै छै तऽ ओहि लाथै बच्चा सब एखन पढ़ै लऽ हँ हँ तऽ अपना एहिठाम अप हँ हँ हँ अप अपना हँ आ अपना मिथिला के तऽ इ बड नीक छै जे एहि ला - - थै धियओ पुता हँ साइकिल द्वारे पहिले बचिआ थऽ बच बचिआ सब हँ बचिाया सभ नहि जाइत छलैथ है
हँ बच्चि हँ आ खाइयो लऽ दै छै खिचड़ी
हू ठीक सब हँ साइकिल केँ लाथै एखन बच्चिया सब से ओ इसकुल इसकुल जाय लगले जहियस नीतीश जी आ इ च हँ इ साइकिल अप आइ साइकिल आ पाइयो भेटतै अपना एहिठाम तऽ दसमी करतै ई करते तऽ अपना एहिठ। नितिश कुमार मिथिला मे तऽ ई बढ़िया केले हे नितिश कुमार के
बढ़आ आर की सभ भ आर अहाँ सभके इ मतलब
खाना खाना पीना मे उएह कहलहुँ ह माछ बनल ह उएह हत एखन माछ भात हँ ख अंडा वाला अंडा वाला एकटा छै तऽ क कनि बनाउ हँ पकौड़। आ पानि से भऽ रहल छै एखन खूब कऽ
हमरा दिस कनि भीड़ रहै लेकिनख।
नहि हमरा सभके हमरा सभके खूब पानि भऽ रहल ये आ लदने यो आ पान पानि रुक रुकबे नहि केले धियो पुता सभ अखन स्कूल गेबे ने केल। पान दुआरे।